हेलो कि हाल छै
हाल चाल तऽ सब ठीके छै छी अहाँ अपन कहल जाउ
हमरो ठीके छै तब खान पियान भऽ गेल
हँ खायल पियल तऽ सभ भऽ गेल अहाँके आज का का भेल बा खानामे
खानामे उहे लिट्टी खीर चोखा चटनी इहे सभ भेलक ह अहाँके की खाना बन रहल बनाय रहलक ह अहाँ कि की खैली हँ
अहाँके तऽ खानामे आज बड़ा मजेदार मजेदार खाना भेलै बा हम ताज खाना मे कुछो न बस उएह साधारण खाना रोटी आ भिंडी के सब्जी खैली हे वैसे अहा लिट्टी खुदे बनैली ह
नहि हम नहि बनैली ह हमरा तऽ मम्मी बनैलक ह
अहाँके लिट्टी बनाबै आबे हे
हँ हमरा लिट्टी बनाबे आबेला अहाँ
हमरा ते लिट्टी बहुते पसन्द छै बड़ नीक लागेला खाय मे अहा तऽ एके रेसिपी बतैती कि कैसे बनेला लिट्टी
हँ अहाँके हम बतायब रेसिपी ओहिसँ पहिले हम जानयके चाहि रहलियै अहाँके लिट्टी जादा पसन्द छै कि समोसा
लिट्टी समोसा तऽ दुनू पसन्द छै लेकिन अगर दुनू मे से एगो के बात बा तऽ हमरा सभसँ ज्यादा समोसे नीक लागै छै
अच्छा अहाँके समोसा ज्यादा नीक लागैत छै हँ
लेकिन लिट्टियो तऽ खाय मे बड़ नीक लाग गेला हमर तऽ दुनू अच्छा लागै छै लेकिन अहाँ कहली कि हम रेसिपी बता देती लिट्टी कैसे बनेला तऽ हमहूँ कहलियै बना कऽ देखती कि लिट्टी खुदसँ बना कऽ खाय मे कैसन लागेला
हँ अहाँके हम रेसिपी बतायब लेकिन अभी हमरा ते समय नहि छै रेसिपी बताबेके इहे से हम अहाँके तैका देर के बाद रेसिपी बता आओर सब बत बतैयौ ने शादी बियाह के बारेमे हमरा बड सुने में निक लागे छै सुनली हे कि अहाँ कने त एका दिन पहिले शादी भेल रहलक ह अहाँ तऽ खूब एस मौज करे छलिये देखली अहां के फोटो उटो शादी बियाह में तऽ बड मजा आबे छै ने नया नया कपड़ा पेने के मौका मिले छै खाय के मौका मिले छै
ह्म
आ कर दी
एक बात अहाँ बिलकुल सही कली ह शादी बियाह हमर कने भैल बा उहे एक दू मही एक महीना पहिले भ रहलक लेकिन का कहू शादीेके दिन इतनाम बारिश बरसल इतना ना बारिश बरसल कि पूरा शादीेए खराब हो गीले लेकिन साधी त ओ दीन होय करलक काहेकि आब तऽ ओ दिन शादी टूट तऽ न सकेला न तऽ जब बारिश खतम भेल तब जाय के शादी भेल हम तऽ गेलेी उहे जब बारिश खतम भए गेल तब पूरा मेकअप उकअप सभ हमर बारिशमे दहि गेलक
ईत सुन के हमरा बड हँसी सी आबे छै कि अहाँ कहली क अहा के मेकअप दह गेल से सुन के हमरा तऽ बड हँसी आबे छै लेकिन ई तऽ बहुते अथीके बात बाँटे कि बारिश हो गेलक शादीके दिन अब तऽ एतेक गर्मी पड़ैत छै ने कि बारिशो नहि होइ छै अहाँ के मौसम केना छै अभी
हम तऽ कहिली कि अभी हमरा कनि मौसम बड़ा खराब छै इतना न गर्मी पड़ै छै इतना ने गर्मी पड़ै छै क घर से बाहर निकल लेली तऽ लगल ह जैसेी आब धूप में जड़ झकर जाय का कहु एगो घर मे इतना काम हो गेला कि दिन भर कामे मे वयस्त रहली आ जब काम खतम हो जाला तऽ सोचे न क तै क आराम करलू त इ ल इटब मिंटे मिंटे कटय रह तंगग गेलर बड़ी ईन मिसस सोचे तनी से कब ई गर्मी खतम हो
से तऽ अहाँ सहिे कहे छीियै तब अहाँ क ने आम उम पक छै हमरा कने ते अभी लीची टूट गेल छै आब तऽ एको गो लीची नहि छै अब हम तऽ आम पाक के इन्तजार करै छी अहाँ अपन बताउ अहाँ आम खाइ छी कि नहि अभी
हम तऽ कहहिनेिय कि हमरो लीचकी टूट गेल छै हम तो उतना लीचिन नहि खैली लेकिन इ हमर हाँ घरमेके लड़काभ सारा लीची भा गेलक आओर कहीँ कनी बात रहलक आमके तऽ आम तऽ अभी हमरो नहि पकै छै वह दस पन्द्रह दिनके बाद जब आम पक लगी त अहाँ के गांव मे आम भेजवा दे हम अहाँ चिन्ता नहि करै छी जबतक हम छै तबतक अहाँ के कुछो के दिक्कत नहि होइ छै और अहाँ के आम जादा नीक खती न लीची
हमरा तऽ आमे जादा नीक लागे छै ब लिचियो हमरा अच्छा लागे छै लेकिन जे कहली जादा लीची लीची खायब ने तऽ पेटे मे धऽ हत इहे चलते हम जाददा लीची नहि खााय छी हमरा लीची तऽ न लागते छै दुनू बराबरे लागे छै से ने कहली अगर जदाा आम खा लेब ने तऽ हमर तऽ मन भर जाल हम जदाा आम नहि खा सकै छी आ जे जादाा घुलल आम रहत ने ओ हमरा नहि नीक लागे नहि अच्छा लागे खााय मे इहे चलते हम जे मि इ मडियम रहे ने जदाा पाकल ने काँचे उहे हमरा जदाा नीमन लागे छै खाय मे अहाँके कैसन आम निीमन लागै छै खाय मे आ सबसे जादा अच्छा कोन आ कोन आम अच्छा लागै छै अहाँके
आ हँ कत विचार से छै हम कर हमरो दाम आम जा पूरा पूरा अथी हो जाइ ने जादा पक जदा तऽ मरतै
हं
हज साफे रहै ल
ह हँ हमरा तऽ पता बा आम के राजा कोन छै आम के राजा तऽ एके गो बालते मालदेव आम ओ तऽ हमरा सबस फेवरेट बात ह लेकिन हमस कहली सब तऽ कहे ल कि मालद आम राजा होखले आम के से तऽ बात सहिे छै लेकिन हमरा ने किसनभोगो आम बड नीक लागे छै खाय मे मालदेव आम मे तऽ जादाा गुद्दे रहे छै ने ओहो बड नीक लागे छै खाय मे लेकिन हमरा किशनभोगो आम बड नीक लागै छै खाय मे अहाँ कहियो किशनभोग आम खयले छी अहाँके ज्यादा मालदे आम नीक लागै छै कि किशनभोग आम आ तऽ हम से सोचै छी ने हमरा नजरिमे तऽ आम के रानी किसिम भोग हो गेलक
सब बात अहाँ बिलक स
हँ ह
तऽ कफी नहि
अच्छा आओर सभ बताउ आओर सभ ठीक छै
अहाँके समाचार ई सब ठीक छै
हँ सब ठीक छै खाना पीना सभ भऽ गेल
खाना पीैना सब भ गेल आओर से बतावल जाउ आओर सभ परिवार ईसभ भी छियै ने
हँ सब बढ़िआं छै अहाँ से बात करके बड़ नीक लागै छै की कहू
बड़ नीक लागेला
तब तब अहाँ की की खाना खयली हन बै
आज हम खाना मे सोचले रहलली आज हमहूँ लिटी बनैती एदेद सतवाला ऽ उएहे ने मम्मी लग आ रात हो गेल ज्यादा तऽ हम दकानमे कैसे जयैती तऽ सोचली से कलिह दिनमे हम ले आयब तऽ कहलै लिट्टी बनायब